की भाइजी, की हाल- चाल?
बढ़िआँ बढ़िआँ, की भऽ रहल छै। बस किछ नै, एखन तऽ किछ नै भ रहल छै, बौआ एखने चाय पिलहुँ कनी बाहरमे आबि कनि बैसल छी, गर्मी ततेक भऽ गेलैए आइ, की कहिय बौआ।
हँ एतौ की कहू, गेल छलहुँ बाहर तऽ काज छले कनि कॉलेज, मतलब पढ़ाइ स्कूल तिस्कुलके हुं तऽ गेल छलहुॅं। आ ओ एलमे से अखने एलौहे की कहू तेना बारिश भेल एके बेर मे, रौद वला बारिश नै होइये एके बेर मे लागत की कते ते बारिश हेतै आ फेर चलि जाइ छै आ तुरन्ते रौदा आबि जाइ छै, हँ भिजा देलक ए के बेर मे छाता नै ल क गेल छलहु, नै बुझलिये कहलियै कि रौदा छै तऽ हँ नै ल के गेलियै अपनो गलती भऽ गेल जे आइ एखन के टाइम मे तऽ अखन के समय मे लोक लऽ कऽ जेबाक चाही लेकिन नै लऽ कऽ गेलहुं।
अपने ध्यान राखऽ पड़ै छै।
हँ हँ भीज गेलहुं फेर लेकिन तेनाहिते रौदा एले तऽ सुखा गेलहुं। तेना- तेना कऽ कऽ तेना-तेना कऽ क एलहुं। सेहे त ऐना कऽ के थकावट भऽ जाइ छै ने लोक के, एना कऽ जे रौदा मे सुखाइ छै, भीजै छै, जाइ छै ओ की दस मिनट पन्दह दस एक रति ले एलै, उम्म ओहो अथिये छै मौसम हँ हँ हँ हं। माथ में से पानि एना- एना क खसैया- खसैया। ओ मोन भारी -भारी जेना लागऽ लागै छै और अथिये भ जाय छै।
दोसर नै।
भीजू तऽ बढ़िया स भीजू ओ कनी नीको लागैत रहेै छै, भीजू तऽ लिअ भीज जाउ। पूरा बढ़िया से भीजू घर आबि नहा लिअ बुझबो तऽ करबै जे बारिशमे नहेलहुँ। आ ई कोन भीजनाइ जे नै भीजबे केलहु ने सुखबे केलहुं। बस चल नहा सोना के गेल सैह गप। तऽ एखने एलौं आ चाय पीनमे चाइ बनेलउ पीमे हमहुँ चाये पीलौ नास्ता नै केलहु आय जलखै नै केलहु अखन
हँ हमहूँ एखने एबे केलौ हमरो कनी काज छेल्लए। हँ हँ हँ बच्चा सबके कप थि सब लेबाक छेल्ला कॉपी किताब सब अनबाक छेल्ला।
अच्छा -अच्छा बच्चा सबके कॉप भेलैनि हुनका सबके कॉपी खरीदेलैनि?
हँ गेल छेलौ हेँ एतेक छै एक डेढ़ किलोमीटर। एतै छै हँ तब। नै पेन अपने आनलकैये पेन हमर पसन्दसँ नै लै छै हम अइन दै छियै तऽ कहै छै ई अइसा तऽ एलियै ने
हँ आय कैल्ह बच्चा सबके एहन- एहन। एहन रंग चाही ओहेन रंग - चाही डीजनगर चाही बड होय छै अपन -अपन से तऽ होय -
किएक तऽ फेर अपने गेलए स्टेशनरी जेका बगले मे। तऽ ओकरा लगसँ जा कऽ पेन अनलक ए हमरा सँ हम तऽ खाली। कॉपी सब तऽ मँगा दै छै एहिठिना तऽ ओतऽ। कनि ठीक दै छै बड़का दुकान छै हँ ओतऽ सँ कॉपी।
सब छोट छेलैन तऽ। हमरा सबके ओहिठमा छेल्ला आहाँ के कथि कहै सक्का लक्का भूम -भूम बला एक। तऽ निकलल छेल्ला कगजिया ओ देखाबै। छेल्ला ए टी बी पर देखै छेलियै पहिले। ओहिसँ जे बनेबै अहाँ, गाड़ी बनेबै तऽ गाड़ी बनि जाइ छलै, घोड़ा बनबे छलै तऽ घोड़ा बनि जाइ छलै, तऽ हमरा सब के बुझाई छले की जे हमहूँ सब बनेबै तऽ बनऽ लगतै, ओ खरीद- खरीद कऽ। पाइ खरीदेलऊं। लेकिन ओसभ बनेबै छलियै तऽ किछो बनिते नहि छलै, घसैत- घसैत छोट भऽ जाइत छलै ओकरा, छीलैत- छिलैत लेकिन किछो नहि बनै छलै। इए होइ छै, बने नै छले लेकिन ओ बस ओ बस टीवीए मे जे देखे छलियै, तऽ होइ छले की जे ई सब सच देखाबै छै, लेकिन होइ छै, अपन- अपन बच्चा आर छलियै तऽ ई सब मन में सब के होइ छै, सब बच्चा के तऽ सएह होइ छै।
बुइध भेलै।
हं -हँ बेचे के अथी छैले सैहे, भूत- प्रेत वाला। राखी सब देखे छलै, सबके बच्चा सब के सबके अपन- अपन अथी हो छै सब अपन अपन
हँ तऽ देखै नै छ, अखनै कियो बुइझ कनि खै खाय वला चीज छै, तऽ ओ जे किछ रहय छै, कनिटा के खेलौना जेकाँ रहै छै छोट- मोट दऽ देने प्ला ते लोक एहि ले बच्चा खरीदे के लए, खाय ले बाद मे खरीदे छै, पहिने ओहि ले खरीदै छै।
खरीदते हैं भलै ओ कतबौ के रहे।
हँ तऽ कोनो। तेना कोनो बहाने अपन ओ बिका जै छै ओकर सामान।
आ दोकानो वाला सब कह लागे छै, जे हँ ई बड नीक छै बड नीक छै, दियौ ने बच्चा के खरीद बुझ देबै तहन ने बुझबै, देबै नै दै छियै यौ। पैसा दियो ने दियो ने कनि, बच्चा सब के बच्चा सब उहै पर कूदऽ लागे छै। जने आओर चाही, त सबटा बेच के अथी छै, डमरू वाला जाइत रहै छै छै डमरु बच्चा सब चिचियाइत रहे छै, हमरा खरीदे के आ डमरु वाला जैन बुइझ के कान लगाय बजाबैत रहै छै, जे जैहे खरीदे जैह बच्चा चिल्लाइत तऽ दू बेर चिलेते, दू चटकन खेबो करते, तैयो जेते खरीदे लऽ।
एहिना सभके बच्चामे होइ छै, हँ सभ बच्चा एहिना करै छै। हमहूँसभ जे छलियै ओ बोंसरी जे बेचैत छलैए बोंसरीवला। ओ मेला ठेला मे तऽ। ओ जे गीत गबैत छलै त हम हमहूँ खरीदबै तऽ एनायए गीत बजतै ओहि चक्कर मे कानऽ लगलौं। खरीद लेलहुँ आ बजेलहुँ तऽ किछ बजबे नहि खाली ओ पों- पों करैत रहै छलैएा ओसभ पूरा ओ सुर आ ओ सब पूरा सुरताल में
ले तऽ हँ ओ सब एकदम सुरताल में ओ सब ठीके बजा लै छै। आ इम्हर लोग बजात तऽ बजबे ने करैत रहे छै अपना के लागैत रहै छै जे ओ बजतै। आ ओ जे दै छलै ओ एक कि दू रूपया में मोड़ बना के देय छले एते टा- टा के चिपचिप करैत रहै रहे छै चिनी जेना रंग बिरंगा रहै छ छै, ओहिमें से मोड़ बना के दऽ देलक ओ खीचलक एकटा डंटा में लागल रहे छै, ओ हमरा बड न क लागैया ओ मस्त ओ बहुत निक लागत रइह छै। हँ ओ बड़ नीक खाइत रहु एकदम सब ब्रश बना क देलक तोता बना क देलक जे कहलम से बना कऽ देलक। ओ - ओ देखहो ने सुन्दर लागैत रहे छै, लेकिन ओ देखहो मे सुन्दर लागैत
आब तऽ कम अबैत छै, तऽ गाँं घर मे ओ बड़का टा के लाठी में लाठी में ओ लेपने रहल ऊपर मे मूड़ी पर, पनी से झपने रहल
ह पनी से झपने रहल, बनबे लेकिन बनबे के एकटा कला छै। ओकरो सबके ईसभ चीज।
हँ सही बात कनि धान दऽ देलहुँ, कनि किछु और दऽ देलक ओ दऽ देलक।
हँ- हँ- हँ कनि- कनि दऽ कऽ आ अपना सब दिसन ओना कला के की कहिए बाते अलग छै, अपना दिसन तऽ मिथिले पेंटिंग देखे छियै एते सुंदर- सुन्दर बनाबेत थिन ओ दाय सब काकी सब हमहु सब बनबै के चेस्टा केलियै लेकिन नहि बनै छै हमरा सबसँ ओते नीक।
मधुनी पेन्टिङंग मिथिला पेन्टिंग तऽ पूरा विश्व में फेमस अइए आब संसारमे ओकर पूरा हर जगह चर्चा छै।
ओकर सबके तऽ एकटा अलगे छै ने।
ह अरे ओ अथीपर आहाँ के ओ से हर चीज पर बनब लगलखिन पहिले की छले से परदा टेबुल क्लॉथ ईस बनै छलैएा तऽ ओतेक नहि छलैएा मने फोटो बनलक बनेलक आब अहाँके साड़ी ब्लाउज मतलब हँ
केओ दस दस हजार रुपैआ के लोकोग खरीदै छै मतलब नहि बुझ पहिले लोक ओते नहि ध्यान दै छलै, पहिले तऽ लोक सोचै छलै कि ई-ई बस एकटा बनबै के अथी छै मतलब एकटा ड्रॉइंग मतलब शो पीस छै एनैहते। हँ लेकिन जहिया सब लोग बुझऽ लगलखिन पहिले चित्रकला टाइप के सोचै छलै तेना छै लेकिन आब जहन सॅं के देश विदेश सब जगह जाय लगल ये तऽ सब बुझलखिन अच्छा आ अपन प्रचार होइ छै, आब तऽ देखे छियै प्रधान - प्रधानमंत्री सेहो लऽ कऽ जाइ छथिन ठकुआ।
हँ- हँ बिल्कुल अरे आब त ओ जे छै ठ कुएके जे छै एकटा अहाँके अपने मतलब बिहारमे छथि ओम्हर औरङंगाबाद ओम्हरके तरफके छथि ओ अहाँके दू भाय मिल कऽ ठकुआके व्यापारे शुरू कऽ देलथि हे।
तऽ देखलियै ने आ देखियौ कहब इएह तऽ होइ छैय। कोनो चीज छोट पैघ नहि होइत छैय कहयवला, करयवला कतयसँ कतय चलि गेलै इम्हरका आदमी करै छैय तऽ लोक लागैत रहै छैय की करै छैय कि नइ। से तऽ सएहा तऽ बात छैय सएहा तऽ बात छैय हर चीजके देखियौ न कते महगाई अखने आइ, आइ काइल सीख लेने रहत तऽ पैसा के कमी छला मिथिले पेंटिंग सिखलेने रह ते कोनो चीज कला कखनो खाली ने न जाय अच्छा बाते त से छैय ओ किछो हुए। छ प छप्पा आ कम दाम के ने हमरा तऽ लोकसभ कहै छला बाहर गेल रहौं एक चचा ओयठमा रहै छथि कलकता ता मे तऽ हुनका ओइठमा गेल छलहुॅं तऽ कनी दिन रहलहुं तऽ अगल बगल के लोकसभ जे छलथि हा ओसभ कहै छलथि हा अहाँसभ तऽ मिथिलासँ छी न कनि हमरा ले मिथिला पेंटिंग हुनका सब के लगले मिथिला पेंटिंग हुनका सबके घरे दिसन बिकाइत हेेतय जतऽ ततऽ तऽ तऽ कनि नेेने आयब। हम कहलियै हमरा अपना घरमे तऽ मिथिले पेंटिंग नहि टाँगल अछि से पाइए नहि अछि ओतेक पाइके के कना अनबै नहि बुझै छलियै पहिले।
हँ पहिने जकाँ पहिने की छलै फोटो खाली मिथिला पेन्टिगमे की होइत छलै सिर्फ फोटो फ्रेम बनेलक ओ घरमे लोक टङ्गलक आ बेसीसँ बेसी टेबुल क्लॉथ बनेलक।
पर्दा बने हमर माँ सब बनेने छल खिन हेँ, पर्दा बनेने छलखिन हेँ, बिछौना बनेने छलखिन हेँ नहि जदा नहि किछु आब तऽ तरह-तरह
अपने घरमे रखलक मोटा मोटी से चलै छलैया।
उन्ह्ह् कुंभ मे गेल छलहु एहि बेर जे नहि लागल छलैये प्रयागराजमे जे कतऽ कतऽसँ लोक आयल छले कुम् मे गे, हँ ओहिमे मेला लागल छलै तऽ मेलामे एकटा एक जगह पर एनाहिते जत ततऽ ओतयसँ कोनो-कोनो जगहसँ सभ आयल छला तऽ अपने मिथिला दिसनक के लोक छलथि हा ओतऽ ओ मित मिथिला पेंटिंगके दोकान खोलने छलैथहा, एकटा छोट छीन एनाहिते पूछैला गेलियै जे एकर दाम कते होइ छैय तऽ गेलियै पूछय लऽ ओ कहै छैय साढ़े छह हजार रुपआके आ कते टा के फोटो बहुत पैघ नइ फोटो फ छोटे के फोटो हयत ओ आ तते महगा कहै छैय फेर पहिचान गेलखिन अपने दिसन के छैथ, कहै छथि कि जे कते के लेबै तऽ हम कहलियै नहि- नहि बस एनाहिते पूछलहु हां।
हँ नहि -नहि ई सब तऽ अपना सबके गाँवेमे जे लेबै ने जे बनबै छथिन तिनका सबसँ ड डायरेक्ट
सस्ता अ ओ ओ तऽ लगेने रहथिन ने तऽ ओ तऽ पहिले बुझलखिन दोसरका आदमी सब छैय लेकिन ओ हुनका कनि बात विचारसँ बुझे में आबि गेलनि तहन फेर पूछऽ लगलखिन गाम अपन सबके लेकिन एकटा चीज छैय कतौ लोक मिल जायत तऽ अपन बुझि जाय छैय अपन गाँंवके छैय तऽ बड़ आनंद लागय छैय।
हँ छैहे कि अपन-अपन जे मैथिली भाषी जे कतहु भेटैत छैय तऽ आनन्द अबिते छैय खास क कऽ जे दोस्त दोसर शहरमे भेट गेल केओ तऽ बड़ी आनंन्द अबैत छै हॅं।
नीक लागे आ तहन पूछे के मन तहन ओ अपन गाम बतेलथि अपन गाम आ केओ ने केओ जान पहिचान मतलब कियो ने कियो अहाँके निकैले जायत कते दूर के हॅं कते दूर के रहतैथ लेकिन केना ने केना पता चलि जाइ छै पता न इम्हर उम्हर से इहेए तऽ छै लेकिन ई छै अपना दिसन आ जे अपना दिसन जायत जे दोसर आदमी सब जे मिथिला के नै छथिन हुनका बड्ड आनन्द लागैत छनि अपन सभके व्यवहार देखि कऽ।
के बात त छैेहे छै कि तऽ अपनो
हूॅं खेनाइ पिनाइ जे सब होइ छै से सब तरह तरह के व्यंजन सब होइ छै अपन तरुआ तरकारी खेलथि कहलथि अहा सब के तऽ बाते गजब अइ। खूब अहाँ सबके तरकी
आ छैहे कि मिथिलाके जे छै बात व्यवहार भोजन साजन ई सब जे छै से अलग
हँ हँ हँ बातो मे मिठास रहै छै आ अहाके आ सब सबसँ प्रेम करैत रहै छै नीकसँ प्रेमसँ बात करै छै। तऽ नीक लागैत रहै छै सबके बहुत आनंद लागै छै सब कहै छथिन बड्ड नीक
एखनो स्वागत सत्कार जे छै मिथ ला में ओ अहां के सब जगह
अलगे छै नहि नहि नहि नहि से नहि सेहेए तऽ कतबो छै लेकिन सब जगह ओहेन नहि
हँ हँ आ मिथिला भाषा मैथिल भाषो जे छै ने अहाँके प्रेम छै अय मे ई अहाँके लठमार भाषा नहि ने छै। हँ हँ हँ
तहि दुआरे तऽ आ जनपुर गेल छीयै अहाँ घुमय लए?
हँ हॅं जनकपुर किया नहि आ सीता माँ के छनि धरती तऽ बहुते बेर गेल छी तऽ सीता माँ के हँ विवाह पंचमी मे कए बेर गेलहुँ हे विवाह पंचमी मे हँ विवाह पंचमी मे भीड़ बड्ड रहै छै लेकिन
हँ हँ से तऽ बड्ड भीड़ रहै छै से कोनो अथी पर जेबै ने अनुष्ठान मतलब कोनो एहन चीज रहत विशेष क तहिमे जे जेबै तऽ कनि भीड़ तऽ रहिते छै।